नमस्कार मित्र नमस्कार मित्र
नमस्कार
आइ हम तोरा एकटा रोचक आ रहसमय भूतिया कथाक विषय बिस्तार बताएब चाहत छी जे हमार गामक पुरान लोककथा सभमे बहुत प्रसिद्ध अछि बुझले हँ तऽ सर म चल गय
हमरा भूत प्रेत रहस्य आ पुरान लोक कथा सुनबाक बहुत रुचि अछी ते अहम नी संकोच पुरा कथा विस्तारसँ सुनाओ
वि सुना सुनाहो सुनाओ काहे न ई घटना बहुत वर्ष पहिने मिथिलाक एका छोटा गामेक घटल बताओल जाइत अछि जबतऽ लोकसभ साँझ भेला पर जल्दी घर आबि जाइत छल आखिर ओहन की कारण छल जाहि कारण लोकसभा राति मे बाहर नीक लेल डरैत छल बुझला
ह ह गामस गामस किछु दूरी एक एकटा पुरान बरगदक गाछ छल जाहिक विषयमे लोकसभ कहैत छल जे ओतय रातिमे विचित चित्र घटना घटैत अछि ई बात सुनैते मोनमे जिज्ञासा बढ़ि गेल आखिर ओ गाछ लग की देखल जाइत छल
ओ मित्र ज्यादा परेशान नहि बाइत होइत छल आराम आरामसँ बात करैत छल समझल मित्र तत्र अछि मत्र मित्र हम मैथिली बात कर छल मित्र न इंगलिश मित्र मैथिली मित्र मैथिली म तोके कहानी सुना छ मित्र गामक वृद्ध लोकक मित्र मित्र शान्ति मित्र शान्ति अछि मित्र म अछि मित्र गामक वृद्ध लोकक अनुसार सार आधी रातिक समय ओ गाछक लगस अजीब अजीब आवाज सुनायत पड़ैत छल मानू केओर धीरे धीरे काई नैत हो ई सुनिकै तऽ समूह सचमुच रोगटा ठाठ भट जाइत अछि की केओ प्रत्यक्ष रूपस किछु देखल सेहो छल हँ बहुत लोक दावा करैत छल जे ओ सब सफेद व्रस्त पहिरने एकटा छायाकृति गाछक चारू कात घूमैत देखैत छल गाछक चारुकात घूमैत देखैत छल मित्र बुझल
ह हँ बहुत लोक दावा करैत छल जे ओ सब सफेद वस्त्र पहिरन पहिरने एकटा छायाकृति गाछक चारुकात घुमे देखने छल
देखन छल हँ देखन छल गामक लोक एहि घटना के मित्र बोलल मित्र बोलल
गाँवक लोक एहि घटना के की रूपमे देखैत छल
अधिकांश लोक लोकक विश्वास छल जे ओ ककरो आत्मा मित्र आत्मा मित्र आहि जे किछु कारणस मुक्ति नाहि भ सकय छल और प्रेमी ओके पप्पी न दियल छल त ओ आत्मा बनि जाइत छल मित्र
हे हेए कहेत छथि जे बहुत वर्ष पहि पहिने एकटा व्यापारी रातिक समय ओहि स्थान पर लुटेरा सभक आक्रमण मे मारल गेल छल तऽ गामक लोकक मान्यता छल जे व्यापारिक आत्मा ओहि स्थान पर भटकेत अछि बिल कुल लोकक कथन अनुसार ओ ओकर अधूरा इच्छा आकस्मइक मृत्यु कारण ओतय रहस्यमय पूर्ण घटनाक जन्म भेल
हूँ
कि कोनो व्यक्ति एहि रहस्य रहस्यक सत्यता जानबाक प्रयास कएने छल
मित्र रात्रि ते बाहर ना निकलत छल नाहल भूत धर' पड़' छल
हूँ हूँ
शुशु करने भी न जाइत छल मित्र हँ मित्र गाम' मे र' रमेश नामक एक साहासी युवक न गाम मे सूरज नामक एक सहासी युवक रह हत छल वीना नामक एक डर पोक बुढ़िया रहत छल जे एहि कथा पर विश्वास नहि करत छल तखन निश्चय ओ एहि विषयमे स्वयं जाँच करबाक निश्चित करत छल सही बुझलो एक दिन सूरज घोषणा कयल जे ओ रात्रि भर बरगद गाछ लग बसी सत्यक पता लगाओत गामक लोक अवश्य ओकरा बहुत रोकक चाहत मित्र
यौ उको सुनाइ त हीहीही गामक लोक अवश्य ओकरा बहुत रोकने होयत हहूँ सब लोक बहुत मना
कइ कयलक मुदा रमेश अपन निर्णय पर अडिग रहल
तखन रातिक समय ओ अकेल गाछक लग गेल हूँ हूँ ओ एकटा लालटेन पानिक बोतल आ एकटा लाठी इसको क्या पढ़े ल के ओहि स्थान पर पहुँची गेल प्रारम्भ मे ओकरा की अनुभव भेल प्रारम्भ मे चारोकात पूर्ण शान्ति छल
हँ हँ चारु कात मतलब
छि्गुरक आवाज सुनाइ पड़ैत छल तखन कि भूतक कोनो संकेत दिखाइल देल लगभग मध्य रातिक समय अचानक ठण्ड हवा बहल बह बहैल लागत आ गाछक पात तेजी सँ हिलइ लागत लागल ई दृश्य देखी रमेशक मनमे अवश्य भय उत्पन्न भेल होयत क्षणिक रूप रूप रूप सँ भय भेल
त्र
मुदा साहस राखी ओ ओ ओतहि बेसल रहल
के मैसेज करल मित्र हम पूछना ही कोन मैसेज करल हो अछि ओय मित्र का टाइपिंग करत मित्र
समथिंग समथिंग टाइपिंग करैत रहल
भविष्य में ज आह हाँ पासू ओ ओ आ ओर एहन रोचक मैथिली लोक कथा होय तऽ अवश्य सुनायब
सुनायब सुनायब मित्र सुनायब
हू
हँ
तुम सुनाव सॉरी आप सुनाव हमरा ई सम्पूर्ण कहानी अत्यन्त रोच रोचक रहस्यमय आ मनोरंजक लागल
ए मित्र हमर चुड़ैल मित्र
हँ रोचक लोक कथा सुना बा
ह सुनावा सुनावा मित्र तोहि सुनावा तोहि तोहि सुनावा तोहि सुनावा तोहि सुनावा मोहि न सुनावा तोहि सु
कौन सा कहानी सुनावा
भूतक भूतक कहानी सुनावाथी
हँ आवाज बहुत धीरे
आबत छल समझल मित्र आवाज छल छल
आब छै ओ
छओ
आव अच्छा अवश्य मित्र आइ ले ए त बेै मुदा ई रहस्य बरगत बरगदक बरगदक कथा लोकक मनमे आइयो प्रश्न छोड़ी जायत अछि
ह अछि अछि
हू हू ह मित्र आ शायद एहि अधूरा रहस्यक कारण ई भूतिया कहानी एतक यादगार बनि गेल छै
कठ छल
हमरा प्रश्नता अछि जे अहाँ ध्यान पूर्वक सम्पूर्ण क कथा सुन लेहु सुन लेहुथ
त तीसटा खु तखन लागे बाप अछि अछि ओ मित्र ओ हमर जीवन संगनी
बोल मित्र बोल
तो हमर जीवन संगनी हथि न अछि न
हू हू हू अछि
तऽ हमको एक चुम्मा दे दे अछि मित्र चुम्मा चुम्मा
ह
देना मित्र चुम्मा मोके चुम्मा एक त उधार दे देल मित्र हम ओतौके रिटर्न करल देबल अछि मित्र
कॉनसनट्रेट मित्रा
नाही मित्र नाही मिलत बाबू स रुपैआ दिक्कत ओ होतबा मित मित्र मित्र
बोल मित्र
नेक्स्ट कॉलमें सभ बताउ अब तोके हम हर एक बात काहे सए रुपे नाम मिलत बा हँ
ओ मित्र त बिहारक सबसे प्रसिद्ध भोजन खायल अछि कथी लिटी चोखा हँ मित्र
ई भूतिया कहानी मे सेहो वास्तविक ता आ रहस्य दुनूक मिश्रण देखबाक लेल भेटैत अछि
अछि अछि ह
सही केहलूँ
सहि कहलि मित्र
ह एहि कारण ई कथा एतक वर्ष बादो लोकक